कि राधे राधे कि यै कि हाल चाल अछि अहांके
ठीक छै बढ़िया अहाँ सबके सब बढ़ियां सब कुशल मंगल भोजन भेलै
भोज हेतै रातिमे आब पूछै छियै एगारह बजे एगारह बजे कि हम तऽ
की सभ भेलैया भोजन काल्हि उपास छलेए एकादशी
हँ हँ हं काल्हि एकादशी हम बड मोन करय छला जे कखन भोर लागत
बिना पानि के केलियै कि पानि पी कऽ केलियै
निर्जला तऽ निर्जले बिना जले के हेतै न
आं अं आ यौ की करियै यौ केओ आबि गेलखिन एखन बेल बजाबैत की करियै आब फोन पर बाते करैत करैत
हँ हँ ओकर बात करिते करिते जौ न गेट खोल दियौ कोनो प्रॉब्लम नहि छै हँ सब बढ़िया आओ
नहि नहि नहि नहि नहि नहि आबै छै
केओ नहि एलखिन ह
हँ आ हँ ओ सब
हँ कोनो बात नहि छै सब चीज बढ़िआ छै आओर सब की सब भऽ रहल छै
ओ सामने वाली पूछै पूछै छलखिन ह सामने वला पड़ोसिन छथिन ह ओ पूछै छलखिन हे जे कचरा वाला आबैया कि नहि आ तऽ कचरा वला केओ गाना खराब भऽ गेल छै ओ गाना बजते नहि छै गाड़ी वाला ओ से की कहै छै आ आबै छै आदमी कखन आबै छै किछु पते नहि चलै छै हमरो सब के कचरा जमा रहि जाय‌ या
ओ बड़ा बड़ा बात हय कहे दोस्तो छि कि ओ अबैया आदमी आवाज दै छै जोर जोरसँ अपन बालकोनी म औउ हँ बालकोनी ल भोरे भोरे उठल रहबै
आ तऽ आवाज ओ सुन पाबै छीय आब कखन की बेचैय वाला छै क कचरा वाला छै पते नहि चलैय तही दुआरे ओहो आदमीक ओ सामने वालीके तऽ कहलकै जहन आयत कचरावला तऽ हमरा हमरा बता देब कनि तऽ हम कहलियै ठीक छै ठेलो वला आयत तऽ हम अहाँके बता देब आय तऽ सुनलियै तऽ झाजी छथिन से जाकऽ फेक देलखिन कचरा तऽ हमर घरके तऽ आइ तऽ नहि अछि काल्हि तऽ नहि फेकबाक के आब देखियौ एतै तऽ कहि देबै हुनका सामने वाली के तऽ अनाहिते रहतनि
नहि तऽ ईसभ ईसभ अहाँके अछि बात अहाँ केना करै छै आबके शामने भोजन की भेलै पहिले सौ रुपैयाके फुचका भेलै गुप चूप
गोलगप्पा खेलौ हें
घुपचुप खेलौ घुपचुप
घुपचुप खेलौ हें तब बढ़िया काज केलौ हमहुँ बनेेल में आय ओ कथि कहै छै उ कहल जाय छै
आ ओहि समवाद ओतबे छै बहुत छलियै घुपचुप छलियै अथी नास्ता छलै हँ
ह नास्तामे भेल सबकुछ
ओहिके बाद फेर रोटी आओर ओ कुर्थी के दालि
पेट के बड़ ठण्डा करै छै कुर्थीक के दालि ह से तऽ छै बड़ बड़ फायदा करै छै ह
बिना निम्बू के तऽ मजे नहि अबै छल तऽ हमरा ला अलग से आधा नीम्बू देल गेलै तब बड आनन्द आयल तहियो हम चारिटा रोटी
हमहुँ हमूँ बनेने रहौ अ राम रुच के सब्जी आ रामरुच जे गाम में आर उम्हर सब मे रहे छै गट्टे की सब्जी गाम से घर मे राम रुच जे कहल जाय छै ओहिके सब्जी बनेने छलौ बड़ दिनसँ कहै छलखिन आ बनाउ तऽ राम रूच के सब्जी बनेलौ हे खीर बनेलौ तस्मै बनेलौ अहाँके आओर की कहै छै रोटी बनेलौ हँ फेर सब आदमी खाय गेलौ हें आम खेलौ मालदह आम आनने रहथिन नीक आ ओ गाछ के तोड़िकऽ अऽ ओ खेलौ आ बड़ मस्त
अहाँके आम फड़ल अछि कि नहि गाछ मे
हँ हमर सबके गाछ मे फड़ऽ बला के की य दाइ की अथी करथिन ओ ओना
किया नहि तो अरे नहि केओ खाय छी तऽ हमरा भेज दिअ हम आम खायब
हँ तन की कहै छै ओहि लए सोचै छियै ककरो कही क कही लेकिन क
आ नीक आम भेल ई नहि जे की कहै छै नाम ल दऽ देबै अहाँ कनि सड़ल गरल नहि देब नीक ठिक देब बच्चासभ हमर नीके खायए हमरो सभके हमहूँसभ एकेटा खेलहुँ मगर कनी नीक
हँ नीक खेलहुँ आ तऽ जामुन एहि बेेर कतहु नहि देखेले अहाँ सब दिस जामुन देखेल
हँ अपन सबके तरफ तऽ जामुन बड्ड अय
पता नहि एहि बेर तऽ नहि देख खयलै एक टाबे जामुन नहि देखेल इम्हर सोचते रहि गेलहु जे जामुन खैब आ जामुन खैब जामुन नहि मिल
जामुनके जामु जामुनके सीजनके एक अथी
आमो आमेे टाइम मे लीची जामुन आ सबटा चीज के सीजन रहय छै ने अखने जामुन के चलि रहल छै
चलतनि कि नहि चलतनि
जामुन तामुन के जामुन कते फायदामन्द रहैत छै ओहिके सबटा चीज के फायदा करैत छै बहुत नीक फायदा करैत छै जामुन के
बहुत जरुररी छै की कहै छै कहै छी अहाँके किछ अगर अगला महिना तऽ जामुन के मौसम छनि कि नहि छनि अगिला महिना तक जामुन रहतनि कि नहि रहतनि
पता नहि दस तारीख तक रहय तऽ रहय सएह बला हेतै एहिसे ज्यादा तऽ हमरा नहि लागैये
हूंम्म जामुन इएह सब रहतै लीची खेलुहें लीची गाछ के आयल रहे ठुमासँ खूब लीची खेलहुँ एक नम्बर के लीची दूर तऽ के एकटा तऽ बहुत नीक ची देने रहैन आ ए नहि नहि नहि खरीद क नै फ्री मे खेलहुँ आ पाबनि दिन जे बरसाइत पाबनि अपना आरीमे जे होइ छै से बरसाइत पाबनि दिन त कहलहुं पाँच रुपैया मे एकटा लीची देलक केहनो नहि खट्टा सँ खट्टा हरियर केहने नहि छले ओइलि पाबने दुआरे ले किनलहुं नहि तऽ नहि किनतहुं एकदम सऽ हँ से वला बात छलए ताहिके कारण हँ
नीक लगै छै आ मुजफ्फरपुर के कियए ने लऽ लेने छीयै अहाँ
आ मुजफ्फरपुर के जेतै के ओतयसँ उठा कऽ अनतै कहै दे सभटा तऽ बेचै छै मुजफ्फरेपुर के लीची अछि मुजफ्फरेपुर के की दै छै नै दै छै से तऽ छैहे
भरपूर अहाँ के अप ई बाला गाँव घर कास
त
तों आज की कऽ सकैत छी जे जेना कहत तऽ चलबैत रही
मड़ुआ के रोटी खेलहुँ अहाँ सब मड़ुआ जे भेज देने रहौं
हँ यै जा ओ तऽ चूहा खा गेलै यै जी
खा गेल ओकरा नीकसँ ढंगसँ रखतियै से डिब्बा टिब्बामे से नहि आ कोठली मे रख माटि के जे एतेटा के तहिमे अपने रहबै कि ओ ओ सब रखबै
ओ माटिके जे कोठरी अछि ने ओ नहि बुझै छियै खेत तेत सभ जे बड्ड अय तऽ कम हो जाइए
तऽ ओहिमे धान तान रखै छियै तऽ ओहो एक कोन हम अहाँके दस किलो देने रहौं एक किलो तऽ देने रहौं राखि देैतिय आत बनाक कनियाँ देत से नहि हेत सेे नै भेल कनियाँ के
काहाँ कनियाँ के कपारे फूटल छै जे हमरा से शादी कऽ लेलक
नहि यौ एहन शब्द सब नहि बजियौ पै से सब ध्यान दियौ कनिक कनियाँ छैत हँ
गेले गुजरल सब य सब भेट जाइ छै गेलगुजरल आदमी सबके
बड़ बड़ बड़ बड़ बढ़ियाँ बड़ बढ़ियाँ कहियोन बना कऽ देख अपने बना लिय अपने बनाउ कनियों के खुआबि आइ काल्हि लड़का लड़की सब सेम अइ बस बना के खुआबु
कहै छियैन जे जहिया जहिया छुट्टी रहतैन तहिया तहिया हम बना देब अहाँके यै खिशियाइ छी जा रुसिकऽ चलि गेलासँ अपन नैहर
आ नी आ नीबू तीबू तो नीबू तीबू नीबू सब भेला कि नहि लाल चाय पिबे छी कि नहि नीबू भेला गाछ मे कि नहि
चाय पीबयके आदते नहि अय लेकिन नीबू पानि जरूर पीबैत छी आ हूँ हूँ क ने कनिय के गाँव घर मे गाँव मे ने बड़ नीम के गाछ ठीक छै आबैत रहै छै सार हमर सब जे छै ने छोट छोट सबके छै कही दै छै दस केजी लेने आबैलैक आनि दैये फ्रिज मे रखले रखले खराब
नहि नहि नहि तऽ बाँटि दिया करियौ ओतबो लालच नहि करू बाँटि दिया करियौ
ह
आरोस परोस उसमे ज्यादा लालच चो नीक नहि रहै छै फ्रिज मे राखिक आहाँ के सड़ॆब ओइसँ बढ़ियाँ कनि बाँटि देबै
हच इए बाँट लगै छै ने
तऽ कनियाँ खिसियाइत हैत
कनियें खिसिये लगैये नाके पर खुश जेना ओकर बाप ठीकक
नहि नहि नहि नहि ई फेर गलत बात अहाँ करै छियै अहाँ सब बात नहि करियौ एना नहि कहियौ
हँ सुनि लेल आइ घरमे आब नौबत अछि आब पागल हय रिकॉर्डिंग जे देलिहु ओते नै क देलियै अहाँ
नहि नहि
अच्छा
सेहै सब बात अइछ हँ और उम सब बढ़ियाँ छैत सब ठीक हँ
तहम सुन की उम्हर झाउजी के चलै छैन कि उएह हाल छै झाओ जी के जेना हमर क
जाय चलै छै अखन चलै की कहियै एतेक गर्मी छै एतेक गर्मी छै हालत खराब भेल छै एतऽ गर्मी
दू दूटा जे एक घर मे लागल अइ से कथी लए राख
एसी कहिया ल कोन अअहाँके एसी के देखायल ओ पंखा हाथ बला बियेन छै ओकरा अहाँ ए सी कहै छियै एसी छै बी एन के ए सी कहल जाइ छै हम सब गाम घर मे रहै छी बियन हाथ से होके छी एकदम मजबूत तऽ आदमी सब छी
ह
होकै छियै बियेन सँ ओ शहरके लोक सभ रहै, एसीमे सुतै इकर छै।
अहाँ जे पूजा पाठ केने रहियै तऽ बैन खरीदने रहियै।
बियेन खरीदबै तहने ने होकबै, बियेन किनलियै। कहल, ओहेरमे तऽ कहलहुँ, लीची तेहन खट्टावला देने रहए, आम किनलहुँ। बी ए कऽ गेलौ। ओहिमे गेलहुँ तऽ सैंडिल टूटि गेलै, हमर चप्पल टूटि गेल।
मे आ हँ बौआ, सभके लाइट सभ आबि गेल हे, ये ये ये! सभके लाइट आबि गेल अहाँ सभके? चलि जाउ
हँ, घरमे लाइट चलि आबि गेल तऽ आ चलि आउ।
हँ, आ तऽ फेर आइतै।
पाइन बरीश होइए कि नहि उमर?
बारिश तारिश तऽ होयइते रहै छैन
बारिश इमर तऽ तत जोर सँ बरिश भेल आ मेघ गरजाइत छलै, गर गर करैत। ककरो लागतमे तऽ डरो होइत छलै, ततेक मेघ बेसी गरजैत छल। पाइन कम भेल, मुदा भोरमे तेहनहि रौद। रौद जे छलै, तेहन रौद छलै, एकदमसँ नीक। नीक लऽवला नहि छै, लगै छलै जरा कऽ राखि देत तेहन रौद।
होइत रहै छै सभ ले
गेलै एहन रौदमे छलै, लू लागि गेलै बेचारा के, ओ ड्यूटी से। फेर भागल भागल, मतलब एतऽसँ कऽ कऽ फेर एलखिन। एकदम तेहन प्रचंड रौद छै, एहि सभमे ड्यूटी केना एना?
जाइ छी तऽ हमर सभके तऽ हाथ पाउ सभ कऽ कारी भऽ जाइए।
छै हे कि बैते रोज। कच्चा पियाज ई सभ लू मे, खीरा तीरा, गाजर। गाजर ई सभ कनि कनि खा खा कऽ। दही तही ई सभ खा कऽ कनि बचाव लोकके।
ऑनलाइन मट
मजदूर बेचारा सभके
जितना कि हँ हँ, मैट टैट सभके की करबै, बेजार मजदूर हमहूँ बनल छी। लेकिन कहियो मोटेट सभसँ होइए नहि रहल छै सही ढंगसँ। की कहल, आओर तऽ? तब हमहूँ बहुत बात आब।